हेलो
हँ गोर लगै छिय फुआ
हँ खुश रह
की हाल चाल छै
ठीक छै
ओर बड बड दिन बाद अहाँ से गप भेल कतय छलहो एते दिन सँ
ऐजे रहिये लैकन बुतरू मे ओझरायल रहै छी
बताउ तऽ हमरा आरके लगल कि क तो घूमे फिरे तो न निकल गेलै फुआ अहाँ
नय नय घुम लए कहाँ जाइए ई बरसात मे कहीं जाय के छै
हँ सही केहलो ई पानी बुनी के दिन मे कहूं निकले के नै छै
कखने पड़े लगे छै कखने ठीक रहे छै ऐसे हो रहे छै
तऽ आ कनिक देखहो ने जे रोड उड भी कते कीचड़ कीचड़ हो जाइ छैय
पानीए भैर जाइ छै कुछो हो जाय ऐ सही होल रहै छै
जहन गर्मी होबे छै तो एते गर्मी होबे छै
ह पानी पड़ लेकिन जादे पानी नय पड़ै छै से नय हलके फुलका उ्मस कयले रहै छै
आय फुआ उम्हर ओते उमस छै आ एम्हर तो मत कहू फुआ दिने राते बुनी पड़े छैय एते पाइन एते पाइन कि की कहू अहाँके
हँ आ जेना देखू ने हमरा आर देने जे हँ पहाड़ी इलाका छै आज बरस बरसतबा मे जे हमरा आर देने मिलै छै ने रुगरा खुखरी
हँ हँ उ कउची होबे छै सुनलियै ने न हम खैलियै नय जानै छी मम्मी आर हमु सुने रहियै की बहुत अच्छा तरकारी बने रूगरा क आ खुखरी
हऽ ई आय फुआ अहाँके की कहब हमे जेना जाने बताबै छियै हमे अहाँके सुनू एकटा एक ई जे पानी पड़ै छै नऽ आ जे मेघ गरजे छै आ बिजली चमकै छै ओकरा रे में इ सखुआ के जंगल में ज सखुआ के पात के नीचे जमीन धरती फट के निकले छै एकरा प्राकृतिक के फूल भी कहल जाय छै हमरा
अच्छा कैसे बनै छै कैसन रहै छ गोल
गोल गोल एकटा एकटा तऽ रुगड़ा जे होवै छै ओ मट्टी मे पूरा सनायल रहै छै गोल गोल अंटा जैसन जेना बाल बुतरुक कंचा खेलै छै ने ओ आरे ओकरे जसन तनिक तनिक कनिक कनिक छोट छोट रहे छै और ओ के एक एकटा तऽ ओ हो गेल आ जेना खुखरी जे होवे छै ओकर सॉरी खूब लाम लाम होवे छै पूछि निहर आ ओकर मुँह पर ने गोल ठुमका जैसन होवइ छै
अच्छा
हँ आ ओकरो खूब नीक से ओ भी तन मट्टी मट्टी होवल रहे छै तऽ खूब नीक से के धो देब आ ओकर बाद जेना मीट के मसाला पे जे एकरा ओकरा के बनाय दुनू दुनू के बनावे के एके प्रोसेस छै खूब नीक से मट्टी उट्टी धो कऽ आ ओर बाद रुगड़ा के भी दू दू टुकड़ा करे के पड़े छै और खुखड़ियो केू दु दू टुकडा कर के पड़ै छै आ जेना अगर एक पाव रुगड़ा छै तऽ ओहमे एक पाउच अहाँ प्याज दे देब काट कऽ एकदम बराबर मीट जैसन ओकर सब्जी बनै छै आ खूब तेज गोलकी जीरा लहसुन सूखा मिर्चा के पीसू उस के और पहले प्याज लाल कर दे ओआर बाद ओकरा मे रु नून ओर हरदी एक साथे सगे डाल दे आ ओकरा बाद अहि जे मसाला अहाँके बतेलहु न से सब के आ जेना अ सिलौट पे चाहे मिक्सी पर पीस लेब खूब नीक सँ गरम मसाला ई सब द के आ ओ बाद फिर ओकरा आर के द के आ खूब नीक से ढाप ढाप के भूज देब आ जेना अगर सुूखल खायके इच्छा छै तऽ सुखलो भुजिया खा लो आज अगर जोर खाय के इच्छा छै तऽ कनिक ओकरा मे पानी द के और ढक के छोड़ देबा ओकर बाद उतारे के पहिले कनिक गरम मसाला डाल देब
की सब्जी एकदम मीठ जैसन लगतौ ख खइमे त मु कहले कहाँ से खाय बात
देखू ने अहाँके हमे बताबे छियै से हमरा आर के मुँह से पाइन
हु हम सोचते रहै छी कि तरकारी कहिना खइबे सुनलियन कि ऐसन लगै छै
अरे आउ न फूआ घूमे फिरे यहाँ हमरा आर घर देने आउ ने हमे खिलायएब अहाँके आ जानै छियै फुआ मीटो से महंग मिलै छै मासू से मासो से महग मिलैत छै ओ वाला तरकारी रुगड़ा जे खुखरी होबै छै अरे मतऽ कहू दू हजार टाका किलो तऽ दू हजार तीन हजार टाका किलो आ मार हो जाइ छै मार किने खातिर
मक्खी नियर कस्टमर जुट जाइ छै एक पाव दू सौ ग्राम लेबे खातिर एक किलो आधा किलो त उ बहुत कम लोग लेबे छै जेना दू सौ ग्राम एक पाव हँ हिम्मत क के सब लेबे छै
हँ चार पाँच आदमी आराम से आ देखू जे महग आ जे सब्जी आ जे महंग होबे छै तऽ की करब हमे भी कीन के लाने छियै ने चार सौ पांच सौ टका मे एक पाव मिलै छै आ जे लाबे छियै ने त खूब नीक से प्याज